हेलो हँ आ नमस्कार अहाँ की करै छी
अहाँके अहाँ से बात करै छी हम आओर बतय न अहाँके हाल चल कइसन छी क
ह हाल च सब हीक छौ अपनेके हाल चल कइसन छै
हमरो हाल चाल सब नीक छै और बताेय नय के खाना भऽ गेलै
हँ हमर खाना भऽ गेल अहाँके खाना भऽ गेल
हँ हमरो खाना भऽ गेल अहाँके खाना मे कथि कथि भलै ह
हमरा खानामे दालि भात अंडा भेलैय अहाँके खानामे कथि क भलै
खयली आज दाल चा परल सब्जी सब्जी में रहले हे करैला और कच्चा आम के सब्जी रस वाला काफी नीक रहले ये फेर हम खैलिये हे सलाद खैलिय सलाद मे रहले ह खीरा रहल रहल रहले ह फिर रहल छै ओहिमे गाजर रहल छै चुकन्दर रहल छै फिर नीम्बू रहल छै हरी मिर्च रहल छै चाट मसा सारा मसाला रहल छै इहे सब तऽ रहल छै आओर बतैए ने अहाँके खाना मे सलाद खैलियै हे कि नहि हेलो